हेलो
हेलो आवाजे नहि छै आर कुछ होतै।
हँ बोल खाना आर खाय लेलिह?
हँ खलियो। कुछ आवाजे नै ठीक से आहको दीदी के मोबाइले जेहन ने हे ने
हमरा मोबाइल मे आवाज आबै छै। तोरा मोबाइल मे आवाज नहि आबै छौ।
आ आवाज तऽ इधरो आ- आबै छै पर अवाज छिके ह ने तोरासँ तनी कम आवाज आबै छै।
कोइ दिक्कत नहि छै। बाहर आकेऽ बात करि सकलींह ह।
अच्छ रहे देहीं। बात कर सबके जरुरी नहि। पते एके बार करै छिय त ही-ही
मर खा जयहवीं। तब खाना आर खैलिह? खाना ख
नहि हमे कहा खा है त। खा करै छी क। है क ते हेलो देखियोन बिन मतलब के अखनी मार खाय जेतो। हम जबी लगबै